हेलो
की हाल चाल छै
सभ नीक छै अपन कहूँ
हँ हमर तऽ सभ नीक छै अही आब बड़ सजी धजी के कतै जायत रहल छी--हँ भोजन पानी बन गेलै
ओ आहा हमर भतीजाके कोजगरा छियै ने मिथिलामे तऽ कहल जाइ छै जे कोजगरा बिनू बियाह अधूरा छै ताहि लेल मखाना पान सिन्दूर लेँ के जा रहल छियै
अच्छा हम तऽ शहर से पलल बड़ल छियै हमर ई तऽ सब रीति रिवाज बुझाइत नाहि छै कोजागर माने की खाली रस्म के एकर कोनो भी मतलब छै
छै ने मतलब छै जैसे रीति रिवाज खाली रसम नय होइ छै न ई हमर पहचान छियै हमर जड़ी छियै कोजगरा माने नव दुल्हा दुल्हिनके पहिला शरद पूर्णिमा मान्यता छै जे एहि राति लक्ष्मीजी पूजै छथि कोजागति मानै कि जागि रहल छियै आ जे जागिके पासा खेलाइत छै तऽ लक्ष्मी हुनका घर आबैत छथि।
आहा अच्छा ई बात छै पासा खिलाइ सँ धन कतेसँ आयल ई तऽ अन्धविश्वास भेल नै
हँ मने एकर प्रतीक बुझू पासा जीवन के अनिश्चितता छियै आ दुल्हा दूलहिन केँ सिखाओल जाइत छै जीवनमे सुख दुःख पासा जकाँ आबत जाइत रहै तऽ दुनूकेँ मिलि कऽ खिलाइ पड़य हारी जीतमे संग नहि छोड़ब आ राति भर जागब मनेे जागरूक रहू आलसी नहि बनू
हूँ हूँ वाह ई तऽ बहुत गहिं गम्भीर बात भेल हम तऽ समझैत रही कि बस मखान खायके लेल बाहाना छीय सखी मिथिला मे तऽ रीति रिवाज बहुत छै जनम से मृत्यु धरि सबके पासा पेने अर्थ छै
हँ सुनू जखन बच्चा जनम लै छै तऽ छठिहार होइ छै आ छठम दिन विभ विध विधाता बच्चाकेँ भागय लखै छथिन मने ई मान्यता असलमे छटिहार म मायाके मायके आराम लै छै ठीक छै तऽ छओ दिन धरिके माायके पूरा सूतलले दे जाइत छै गरम खाना ज्वइनके पानी विज्ञापन करै छै कि ईसभ केयर होइ छै माइ के
ह आ मुंडल बालकटाई मे की धरम
मुण्डन तऽ शुद्धिकरण छियै ने अ घरमे बच्चाके मायमे रक्त मास मे पोषण भेटैत छै मुण्डनके बाद नव जीवनके शुरुआत सगाही मुण्डनके बाद बच्चाके माथापर जे धूप लगैत छै तऽ विटामिन डी भेचैत छै आ बाल दान अह्कारके त्यागके प्रतीक छै
आहा विवाहके रीतिसँ सबसँ बेसी हल्दी मेहन्दी मड़बा द्वारपूजा सिन्दूरदान कन्यादान एकर सबके मतलब
एक एकटा बुझाउ देखू जे हल्दी जे होइत छै ओ एन्टीसेप्टि तऽ बियाहसँ पहिने तनाव हल्दी उपरधसँ त्वचा निखर कीटाणु दूर मेंहन्दी ठण्डक देत तानाव कम छे ज नाव दुल्हिन के ठडर होइ छै जेनाकि मेहन्दीके ठण्डक मोन शान्त करै छै
ओहो आ मड़बा बास गाड़ी के छप्पर ईटा ईटा के रिवाज
तो मड़वा समाजके स्वीकृति छियै पूरा टोला मो मोहल्ला मिलीके बाँस काटै छै आओ मड़बा ढार करै छै माने ई बिआहमे कम बिआाहमे हमसभ साथी छियै दुःख सुखमे संग देव बाँस भेलचीलापेनके प्रत मतलब रिश्तामे झुकाव कला होयके चाही
आ सिन्दूुरदान तऽ सबसे भावुक पल होयके है
हँ सिन्दूरमे तो पारा होइ छै ने जे माथाके नसके जे सक्रिय करै छै तऽ रक्तचाप नियन्त्रित होइ छै मुद्दा असली अर्थ छै कि माँग भरब माने जीवन भरिके जिम्मेदार लेब और कन्यादानके मतलब बेटीके दान नहि गोत्र दान बेटीके नव परिवारमे गोत्र बदलै छै ताहिसँ वश वृद्धि होइ छै!
अच्छा सखी मुदा किछु रीति रिवाज बड़? कड़ा लगैत छै जेना विधवाके रंगीन साड़ी नाही पऽ पहिरब? चूड़ी तोड़ि देब ई तऽ अन्याय छियै ने?
ई तऽ सौ परर्सेन्ट, ठीक कहलऽ ई रीति नाहि कु रीति छियै असली रीति सदेना, सवदेना सि सिखाबै के छै दण्ड नाहि सीतावन गेली, मुद्दा राम हुनका त्याग नहि केलथिन विधवा के सफेद साड़ी मुगल, काल मे सुरक्षा लेल शुरू भेल छलै! कियाकी तऽ रङ्गीन कपड़ा देखि सैनिक आक्रमण करैत छल, आबऽ तोऽ ओ समय नाहि आ विधवाके सेहो जीबाक अधिकार छै ने,
हँ ठीक कहलू सखी आ दहेज के रीति रिवाज?
दहेज, हँ तऽ दहेज कहियो कहियो रीति नहि छै स्त्रीधन छलय बेटीके पिता उपहार दै छलय बेटीके नामसँ वर पक्षके मांग लोभ छैै! रीति नहि मिथिला के तो असल रीति छियै तिलक वर के सम्मान मे, फल मि मिष्ठान आओर नाकि नगद गाड़ी,
अच्छा हम ईता हम सुनलियै हन कि मधुश्रावणी के रीति रिवाज के बारे मे कहू पन्द्रह दिन धरि नविवाहित मौगी सप के पूजा करै छै। किएक
हँ मधुश्रावणी मने नारी शिक्षा के रीति छियै साावनमे नव बहु नेहार आबै छै पन्द्रह दिन धरि बूढ़ पुरानिन सभ गोसाओन कथा कहै छथिन जेना बिहुला विषहरी उषा अनरुद्धा एकर माध्यमसँ पति पत्नी धर्म परिवार प्रबन्धन संकटमे धैर्य सिखाओल जाइ छै तऽ साँपके पूजा कियै मने खेतमे साँप मूस खाइत छै। फसल बचैत छै तऽ किसानके मित्रके समान छै। तऽ ई परिस्थिति रीति छियै
ओहो ईटा रीत छै सामा चकेवा तऽ हमरा बहुत नीक लागे छै माटी के मूर्ति भााय बहिन के गीत
हँ तऽ समा किछो हँ हँ मने सामा किछो नारीमुक्तिके पाबनि छियै ने कथा छै कि समा दोक लगै इसतो समा तपस्या कऽ के भाइके निर्दोष सिद्ध करेलक ई रीति सिखाबै छै नारी पर अत्याचार भेला पर चुप नहि रहू
लड़ु आ माटिके मूर्ति बनाके विसर्जन माटीसँ बनल माटीसँ मे मिलल तऽ जीवनके चक्र छै
अच्छा जूड़ी शीतल में बासी भात खाायके पेक पयार पयर छुबी केँ आशीर्वाद लेबाक एकर की महत्व
जूड़ी सीतल नओ वर्ष छै छै मिथिलाकेँ- मने सतुआ बासी आम कऽ टिकोरा गर्मी से लड़बाक आहार छै बासी भात में गुड़ गुड़ बैक्टेरिया होइत छै आ पे ठण्डाक पैकके आशीर्वाद माने जड़ीसँ जुड़ल तऽ आधुनिक पीढ़ी जे है जे कहै छै न एक जनवरीके हैप्पी न्यू ईयर मनाबै छै। तऽ मुद्दा अपना माटि पानीकेँ नववर्ष बिसारि गेल छै
अच्छा सखी किछु लोक कहै छै कि रीति रिवाज समय केँ बर्बादी अब आफिस करियर में टाइम नहीं-
हँ तऽ घड़ी देखी केँ सम्बन्ध नहीं निभाओल जाइ छै न रीति रिवाज रुकाबक कहब बहाना छियै भागदौड़के जिन्दगीमे माँ बाबूजी केँ पैर छुबी लेल बहिनसँ ठिठौली लेल भाय केँ पु मुँह उखाड़ी लेल ईसभ मेटल थेरेपी छै जापान में टी सेरेमनी चार घण्टा केँ होइ छै। ओकरा टाइम वेस्ट नही कहैत छै कल्चर कहै छियै।
हँ तऽ मुदा दी मुदा सखी किछु रीति केँ में खर्चा बहुत कऽ बहुत गरीब आदमी कर्ज लेके बियाह कर छै श्राद्ध करै छै।
हँ तऽ इ तऽ विकृति छियै न हमरा रीति कहै छै श्रद्ध लोक बना देलक देखिखावा श्रद्धा मानै श्रद्धासभ पण्डीजी कहै छथिन कि एक लोटा जल एक मुठ्ठी तिल स सेहो श्राद्ध भऽ जाइत छै तऽ मुदा हमसभ समाज केँ डर से हँ एकाम्हा ब्राह्मण भोज कराबै छियै लोक ई कहत कि ई रीति नै बीमारी छियै।
हँ तखन समाज समाधान की सखी रीति छोरु छोड़ि दियौ
नहीं नहीं स्नानकेँ संगे बच्चा नहीं फेकल जाइ छै। समाधान छियै सुधार छै न जे रीति। प्रेम समानता स्वास्थ्य दैत छै ओ राखू। जे डर भेदभाव कर्ज दै छै ओ छोरु बियाह में पाँच दिन नहीं एक दिन में करू मुदा कि सिर सिन्दूरदान सप्तपथी नै छोरू ई संकल्प छियै। आओ। नव पीढ़ी नव पीढ़ीक के किया कऽ बुझाउ एना हमर बाप दादा करै छल नहीं एकर वैज्ञानिक सामाजिक कारण ई छै कहू।
अच्छ सखी अन्तिम संस्कार केँ रीति। तीसमे मृत्यु भोज पर विवाद होइ छै।
हँ गरुड़पुुरणमे तेरहव दिन ब्राह्मण भोजन केँ बात छै। तऽ पूरा गाम केँ भोज केँ नहीं तऽ एकर अर्थ छल कि बारह दिन धरि परिवार सूतक में रहै छल तऽ। तेरहवाँ दिन सामान्य जीवनमे लौटै छल तऽ समाजके संग भोजन माने हमसभ। अहाँके दुःखमे संग छियै मुद्दा आब ई कि स्टेट स सिम्पल बनि गेल है ने गरीब केँ जमीन बिकाइ छै ई पाप छै।
हऽ अहाँ केँ बात। तऽ मोन में प्रकाश आबि गेल रीति रिवा जेनाही। रेलिंग छीे सीढ़ी चढ़वा में सहारा।
हँ कतेक नीक बात कहल रेलिंग पकड़िके ऊपर जाउ मुदा रेलिगकेँ पूजा करैत ओहिक ठाक। नहि ठाढ़ रहु रीति के उदय से पकड़ू खोलू नहि। जेना दीप जलाके अन्धकार दूर करू तऽ मुदा दीपके तेल नापैत नहि रहू।
हँ ठीक कहलु सखी। अब हमहूँ कोजागर मे जाब पासा खेलाएब मखान खायब। मुदा संगही जागरूकताके संकल्प लेब। जी जीवन के पासामे हम हारी के नाहि डराएब।
हँ ई तऽ बढ़ियाँ छै न इहे तऽ जीवित रीति छै रीति तखन धरि जीवित। रहै छै जखन ह हर पीढ़ी ओकरा अपन अर्थ। दै छै नहि तऽ ओ म्युजियममे रखल मम्मी बनि जाइ छै। अच्छा ठीक छै आब बादमे बात।
हँ हँ हँ ठीक छै राम राम।
राम राम ठीक।